हलो
हलो
हा हरिओम जय झूलेलाल।
हरि ओम जय झूलेलाल।
कहिड़ोहाल आहे।
बढिया बढिया तव्हां ॿुधायो मजे में। मस्त मस्त सभु बढ़िया। नेरन ठई वई। बस ॾींह जी रोटी जी तेयारी।
हा नेरन कोन अञा चांहि कॉफ़ी पई हले।
न चांय कॉपी थी हले यारेह लॻे तांई।
हा लेट थोड़ो कंदा आहिनि रोटी वोटी लेट। खाईंदा आहियूं असां हा हा वीकेंड जे करे बि हा।
हम्म हम्म अच्छा।
असांजी बी बस हाणे रोटी जी तेयारी।
रोटी जी तेयारी अच्छा अच्छा हा।
अॼु संडे हुयो त आतवार हुयो त अॼु। अॼु पोयां ठहिया आहीन नेरन में त हाणे सोचा पई भिंडी बसर ठावा।
अच्छा हा भिडियूं ठाईंदा हा मां चंवरन जी भाॼी ठाहींदसि।
चंवरन जी अॼ मां अॼ सेल सेल भिंडी बसर खावां।
हा कल्ह ठाही हुई मां उहा भींडिन जी भाॼी।
हा तॾहिं मस्त। अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा हा भाॼियूं त इहे आहिनि न।
कुकिंग आहे। वाहेगुरु जी कृपा सां ॿियो कम कंदीयां। माखे बीज़ी रहण सुठो लगदो आ वर्क फ्रोम होम कुछ बि हुजे। कुछ बि हुजे कोई बि केहिड़ो बि हा जीअं हा हा पंहिंजे ऑफिस जो बि कंदियां असांजो पांजो ई ऑफिस आ उहो उनजो बि कम कंदियां घर वेठे हा ॿियो ऑनलाइन कम कंदी आहियां। थोड़ो घणो
अच्छा उहो ॾिसंदा हूंदा न किथे मिलंदो हूंदव त पोइ ट्राए कंदा हूंदा त।
हा ॾिसदी रहंदी आहियां पंहिंजो ऑफिस ई आ न पंहिजो। ओफिस जो ई पंहिंजो कम रहिंदो आ। मुंहिंजे घोट जो कारखानो आ हा त हुनजो ऑफिस जो थोड़ो घणो ॾिसी रख हा भई सॼो ॾींह टाइम निकिरी वेंदो आ।
हा बस बस टाइम पास थियण खपे हा।
पंध घुमड़ वेंदी आहियां वाक ते त उहो बि टाइम निकरी वेंदो आ।
हा वाक ते त मां बि वेंदी आहियां।
हा ॿियो सोसाइटी में छा नंढिड़ा नंढिड़ा ॿार ईंदा आहिन। डाढा नंढड़ा नंढड़ा अठे ॾहें ॿारहें साले उहे शाम जो ईंदा आहिन घर में मुंहिंजा ॿाहिर त ॿार ॿाहिर रहंदा आहिनि त हू नंढिड़ा ॿार ईंदा आहिन उन्हनि सां कडी ताश खेॾदीमान कडी लूडो खेॾदीमान कॾहिं ॿार ॿार वेठा हूंदा त चवंदा हुआ जेको पहिरे न खेॾदा ह सी कंचा पस उ हा इ चंगा बिपी
रांद कंचन जी हा हा बराबर।
जिंअ खेडदा हा स चिपस
हा नंढे हूंदे कंदा हुआसीं न स्टोन मार्बल जा नंढा नंढा हुन सां रांद खेलींदा हुआसीं।
सुठो लॻदो आ ईंयं ॿारन सां। ॿारन सां पाण सोसाइटी जा सब ॿार अची वेंदा आहिन।
ॿारन जूं बि छुट्टियूं आहिंन हींअर त
छुट्टी न हुजेन न अध कलाक त ईंदा ही ईंदा आहिन हा मूंसां मिलण ईंदा आहिन मामे ॾाढो ॿारन जो वधीक आहे इअं
अच्छा हा बढ़िया सुठो कम इहो त पाण हूं
हा आंटी आंटी चवंदा इंदो आ ईंदा शाम जो वरी थोडी देर मां वट वेहिंदा पो कुछ चिप्स-विप्स ईअं कुछ तरे खाराईंदी आहिन कॾहिं छा कॾहिं छा जेको हूंदो आ कॾहिं बिस्किट, घुराए रखदी आ इअं घर में चॉकलेटूं वग़ैरा
हा सुठो न ॿारन जो बि टाइम पास थींदो तव्हांजो बि टाइम पास
हा मुखे सुठो लॻदो आ चवंदा आहिन अचो आंटी असां सां खेॾो मां हलो कॾहिं बैडमिंटन खेॾदा कॾहिं चईंदा नंढो क्रिकेट नंढो बैट खणी ईंदा उहो खेॾदा
अच्छा, घर वॾो हूंदो न एतरो, हॉल में खेलींदा हूंदा वॾो या ग्राउंड हूंदव
सोसाइटी में गार्डन ठहियल आ न असांजे बगीचो ठहियल आ सोसाइटी में
अच्छा उते ई खेलींदा अन
हा हा ॿियूं माइयूं न वेंदियूं आहिन मुखे ॾाढो शौक़ आ
हा टाईम फिक्स हूंदव ओॾी महिल ॿार बि ईंदा हूंदा तां बि वेंदा हूंदा हूं हूं
हाणे घर में आहियूं त ॿ भाती आहिन ॿ भाती में केतिरी रोटी ठाहिणी आ छा करिणो आ? ईंअ
हा भाईसाहब त वेंदा हली हूंदा ऑफिस बाक़ी तव्हां त पो वरी थिए थो न
पो हली वेंदा आहिंन न साढे नवें ॾहं तईं, वध में वध ॾहं तईं, वरी पो रात जो सिधो ॾहें बजे वेंदा आहिंन
अच्छा लंच खणी वेंदा आहिन ईंअं लंच खणी वेंदा आहिन
कारखाने जो छोकरो ईंदो आ, उहो टिफिन खणन ईंदो आ हा ॾींहं जी ॾींहं जी रोटी उहो खणी वेंदो आहे हिंअर और शाम जो पोइ ईंदा आहिन पो गॾु में खाईंदाउं
हा हिक टाईम त गॾु में खाइबो न
हा काॾे अच वञजे त हाणे हिते मिट्र माएट्र रहनि थोड़ा इहो थोड़ा समाज जा, थोड़ी साहिड़ी स कॾहिं उंडे, कॾहिं उहो तांखे चईन अच वञ त हुते अच वञ करां
किटी-विटी जॉइन कयलअथव ईंअ? किटी जॉइन कयल थव न
हा हा हिक त असांजी सुखमनी साहिब न हिक में त असां पाठ कंदा आहियूं सुखमनी साहिब जी आहे असांजी उनमें असां एं न मतलब सभिन घरन में जुड़ियल आहियूं हिक ॿे सां पोइ जंहिंजो ड्रॉ खुले हुते वञी पाठ कदां आहिंन सभ
अच्छा ईअं जंहिंजो खुले पो हुनजे घर अच्छा वञी पाठ कंदा सुठो
घर खुले उनजे घर पाठ करूं और एमाउंट बि कट्ठो करे ॾेई रखूं इनी बहाने पाठ बि थी वेंदो आ हर कंहिंजे घर। साल बीस ॿ साल में हिक बार
मां बि जुड़ियल आहे असां ॾह ॿारहा ॼणा आहियूं मां बि पाठ कंदी आहियां वञा हफ़्ते में ॿ ॾींहं असां ईअं गुरू अच्छा पंजाह असांजी पार्टी-वार्टी कोन्हे ईअं ई पाठ कंदा आहियूं हिक ॾींह जपजी साहिब
बस कणा प्रशाद ठाउं कणा प्रशाद खाऊं झूलण जी आरती बि कंदाऊं उते ई सुखमनी जे पाठ में हर कंहिंजे घर झूलण जी आरती बि करूं सेसा ठाहिंदाव और कणा प्रसाद ठाहिनि हा हा
कमाइंदो
बाकी कुछ नाश्तो-वाश्तो जिनखे इच्छा हुजे रखे कोई ज़बरदस्त नाही आ
हा जंहिंजे घर हूंदो हुनजी मर्जी जंहिंजी खुलंदी न उहो ई ॾींदो न
ही आहे बस सेसा कणा प्रशाद तांखे जरूरी आ इहे ॿ शयूं मतलब रखे रखे इहे तव्हांखे ठाहिणा आहिन और हा छोकी झूलण जी आरती बि कंदाउं न हर कंहिंजे घर और इए बि करूं पाठ बि करूं वरी हिक ॿ कीर्तन बि गाऊं
हा भॼन हा सुठो सुठो मिड़ई पंहिंजो टाईम पास करे वेठा आहियो न बढिया न, न सही आ, बढ़िया था कयो मूंखे त इहो ॿारनि सां खेलियो कयो थव उहो मूंखे ॾाढी वणी। ॻाल्ह बढिया पंहिंजी बि थोड़ी फि त एक्सरसाइज़ थींदी भई उहे नथा करे सघूं
हा हा हा भई कॾहिं वॉक-वॉक ते नथा वञी सघूं, कोई महमान अची तोॾे या कॾी इअ थो थे और शाम जो बारनि सां वेई न उ त ॿारनि खां बि कुछ सिखण खां मिलंदो आ मुखे अॼुकल नयूं नयूं छा शयूं अचनि ॿियो ॿार ॿुधाईंदा आइनि इअं
हा दिमाग़ु खुले तो न नॉलेज वधे तो उनमें बि।
हा या कुछ हुनिन खे कुछ पढ़ाईंदस समझ में न ईंदो अथनि त मूंखां पुछदा, मुंहिंजी छा मैथ्स ॾाढी सुठी आ गणित शुरू मां पहले ट्यूशन बि पढ़ाईंदी असि मूंखे शौक़
अच्छा अ
अ गणी त ॾाढी सुठी हुई त ॿार ईंदा वरी पुछदा मैथ्स में मुखे कुछ कोशन पुछदा कुछ च‌एदा। त उओ बि ॿुधाईंदीमानि पर तांखे कंहिंखे बि ॿार खे कंहिंखे आंटी पढ़ाओ ट्यूशन, मांखे च‌एन ट्यूशन मां अब हो गया टाइम अब नी पढ़ा सघ इहो न उमिर त नढड़ी आ उमर त नढणी आ पंटरी साले जी अया अञा उमिरि त ॾाढी न उमिरि एॾी कोई वॾी नाए, हा मुखे छा आए न बसि भले पढ़ाए रखियो न हाणे न पुॼंदो हाणे ॿ टे ॿारनि साम्हूं भले खेॾी वठां पर हाणे वेई करे उननि खे पढ़ाइण और उओ पांजो कम बि रहंदो आए ऑफ़िस जो बि मुखे हे त छा वरी टूशन पढ़ाया त बंदिश थी पवा उव, त मां पांजे ऑफ़िस जो कमु कॾहिं करां त इनीलाए और गुरू जी कृपा आए
हा कलाक खनि निंढ कंदी आया कलाक खनि
अच्छा हा हा बढ़िया बढ़िया।
हा हा असां सिंधियुनि खे त निंड्र खपे ई खपे न।
हा थोड़ी देर हा ह हम्म मुखे अलाए छो ईंदी कोने निंड कोशिशि कंदी आया घणेेई केॾी माल अची वई त ठीकु आए झटको लॻी वियो न त पई फतकंदमि हथ में फ़ोन हूंदो आए फ़ोन जी आए
देर सां उथंदमि
न न छोकिरो वेंदो आए ऑफ़िस त उथी वेंदी आया पोणे अठे उथंदी आया हुनखे लंच वंच ठाए ॾींदी आयां कॉफ़ी ऐं उनखे ठाए ॾींदी आया।
त वॾा हूंदव तव्हांजा, तव्हांजा ॿार वॾा हूंदव?
हा गुड़िया हाण ॻोल्हियूं पिया उन लाए घर शादीअ लाइक आए पढ़ाई कंपलीट कई थई, जॉब ॾिसे पई नौकिरी किथे मिली वई त ठीकु आए।
अच्छा अच्छा हा हा ठीकु ठीकु आए ठीकु आए सभी सभिन जो सभिन जो, हा मुंहिंजा ॿाहिरि पिया पढ़नि। हा हा हा वॾणा आइनि ॿाहिरि पढ़नि ता अञा त टाइम थनि उननि में।
हा थी विया आइनि ॾह मिंट थी विया आइनि न त ॾह मिंट
हा ॿ मीनिट बाक़ी आइनि।
अच्छा अच्छा हा पो थोड़ी देरि खां पो वरी मां तांखे मैसेज कंदसि। हा मां तांखे मैसेज कंदसि पो तां मुखे कजो, हा न। हींअर ई अलाउ आए हींअर ई ॾह मिंटे खां पो पंद्रहें मिंटे खां मां तांखे मैसेज ती कयां।
हा, ॿ मिंट ॿ हिक ॿ मिंट रखे खां पो मां वरी तांखे लघाए सघंदी आया।
हा ओके ओके हा हा हा।
पो वरी लॻाईंदीमांव।
अच्छा अच्छा अऊं तांजा घणा टास्क थिया आइनि?
एतिरो ॻाल्हाइणो न आए। इन ते रूप में
न न मूंखे कोन्हे न मूंखे टॉपिक बि कोन्हे ख़बर छा ते ॻाल्हाइणो आहे अच्छा मूंखे कोन्हे आइडिया उह ई न मूंखे वाट्सप ते तव्हां हा तव्हां पाण मूंखे वॉट्सप ते वॉइस मैसेज करे सम्झाइजो ठीकु आहे न। हा हा हा हा मां थोड़ो हा जय झूलेलाल जय झूलेलाल।